जी नमस्कार कहै छी ने अहाँके खाना खाना खा लेने छी। हँ यहाँके तऽ खाना उना खा लेलेे छी अहाँके कहै छी ने की की खैले छि।
दाल भात सब्जी अचार। इहे सब खैले छी अहाँ कहै छी ने की की खैले छी?
इहो खयलै छियै दालि, भात, आलूके सब्जी, अचार। इहे सब खैले छी। वाह अहाँके त बड़ा नीक नीक खाना खाइ छियै। हँ हम एहिसँ नीक नीक खाना खयबे करैय छी अहाँ की ना खाय छियै गऽ।
खाय छी
और कहैय छी ने अहाँके चटनी रोटी खायमे नीक लागैय छीयैय। नइ चटनी रोटी तऽ हमरा नीक ना लागै छीये अहाँके लगैय छीये का?
लागैय छै बड़ा नीक लागे छै।
और कहै छी ने अहाँ के अहाँ के सुनैमे आबय छै कि मोटरसाइकिल किनने छियै। हँ सही सुनै छि। नया मोटरसाइकिल कीनने छियैय? उभी अहाँ कहैय छीये वाह। आहाँके त बड़ा नीक निक मोटरसाइकिल किनले छियै। त कोन मोटरसाइकिल किनले छियै? किलै छीये आपचि के टी एम। राइडर बुलेट इहेसब किलनेै छियै। वाह। अहाँकेँ तऽ बड़ा नीक नीक मोटरसाइकिल किनने छियै। एहिसे अहाँके मोटरसाइकिलमे चलाबयमे कोन पसन्द मोटरसाइकिल करैय छीयेय। हमम तऽ पसन्द करै छी आर वन फाइव, एचफडिलक्स, के टी एम।
पसन्द करै छी, वाह। अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक मोटरसाइकिल पसन्द करड़ै छी चलाबयमे। हँ हम नीक नीक करैय छी पसंद। अहाँ के नहि करै छी का? उहू करै छी
नहि पसन्द नहि।
करै छै मने नहि करै छै नहा के ओहिसे।
ई तऽ अहाँके तऽ बात तऽ नीक करै छियै पसन्दे नेै छै ई
और कहै छै ने कहीँ घूमै उमै चलै छियैय। हँ सोचले तऽ छियै वाटर पार्क नरुकला पार्क गांधी मैदान चारखा पार्क इहे सब जगह जायला सोचले छियै।
हम उहे सब जगह जाय के तऽ सोचले छियै लेकिन मोन नहि करै छै।
आर चलै छियै आँय। हँ यौ।
टाइम मिलै छैय
ओहि से।
आओ कहइ छैय ने हँ।
खेलै छियैने एसे कोन कोन खेल खेलै अहाँके। इ तऽ खेलै छी हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड वॉलीबॉल। लिडू छक्का। इएह सभ खेलयके पसन्द करै है।
बा अहाँ तऽ बरा नीक नीक चीज खेलैके पसन्द करै छिये।
अहाँ एना पसन्द करै छी। करै छी मने उतना नहि करै छी।
अच्छा उतना नहि करै छी।
आर कहैत छैय ने काहेकि वहाँके सुनयमे अबैत छैय जे
हूँ वाटर पार्क मे गेल रहैत फेरो। हँ हे तऽ सहै
आहाँ एना घूमय लऽ जाइ छियै। नहि हम तऽ अभी नहि जाइ छी कियकि हमरा मन नहि करै छैय। ओहि से। अहाँयर नहि जा पाबै छयै हँ जी जी। आब कहै छैय ने अहाँके समझमे अबै छैयकि अहाँके शादी करै छैय। तपल छैय एकरामे।
नहि मन नहि लागै छैय कर छैय।
ईका अहाँके बाजै छी घर घर। आंय एहने की बाजै छियै। आर को छै ने अहाँ जे कहीं घूमयमे चलै छि।
फेमस टेंपल जगननाथ हँ जरूर चलै छैय घुमलो हमरा बड़ी साल भऽ गेलै छैय। ओहि घुमले के मन कर छैय। हँ एकद ब मन करै छिय। करै छी लेकिन ओतना नहि करै छी। आधे घंटा हो छैय। सरकार इ सोचै छियै कि। अपना घूमे पर रुपया लगाबे छी कि करै छीयै। हीयाँके सोचै छीयै।
अहाँ ककरा सोचै छियै। हमहूँ सोचै छीयै लेकिन कहाँ करै छीयै। ई तऽ अहाँके बात तऽ सही कहैय छियै घूम फिरै रोकैके चाहै छियै ने। आओर वहइ छै ने।
हँ हमरो के कमाइ छीयै एसगरे कमाइ छीयै। पन्द्रह बीस हजार कमाइ छीयै
ठीके तऽ काम करै छीयै पन्द्रह बीस हजार कम छै। एँ केहु इतना तऽ बैठल बैठल नहि देबै छियै। दही इ सब दे देबै छियै। अहू सप्ताहमे तऽ हम कमयले छियै से पन्द्रह बीस हे हजार पन्द्रह हजार एनहिए कहै छै लेकिन दस हजार तक कमा लेने छियै।
हूँ दस हजार कम थोड़ा ने छीयै। कम छै अहाँकऽ लगलए।
नहि हमरा त कम नहि लगै छै बड़ा नीक लागै छीयै। कइ जेना कोनो कमाय लेए महीनामे सोचै छियै। हमनि तऽ इतना सप्ताहमे कमाइ छी।
हँ हँ ई बात अहाँकऽ तऽ इ बात तऽ नीक कहै छी सप्ताह। आओर कहै छी न सुनै मे आबै छै कि मोटरसइकिल अहाँका किनले छीयै।
हूँ अहाँके सही सुनले छी मोटरसाइकिल किनले छियै। चारिचक्का कीन ले छियै बुलेट कीन ले छियै। इहसभ किनले छियै। बाह अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज किनले छियै।
हूँ जी हम बड़ा नीक नीक चीज खरीदै छीयै। अभी अबै छियै एनाहिए खरीदे। जरूर जभी समय मिलै छै जहाँ तऽ आबै छी खरीदे।
हँ आओर कहय छै ने अहाँके? मामा के यहाँ गेल छियै घुमे। जाय जी-जी-जी गेल छियै लेकिन ओतनो दिन ना रहल छियै। मोने ना करै छै वहाँ रहयके ओहीसँ भाग रहल छियै। अहाँके अहाँके मोन करै छी एना मस्ती करै। जी नहि हमरो नै मोन करै छै ऐसे रहे अम्मा के घरे रहए रहए। मन नहि लागै छै नहि ओहि जेना घूमै छियै।
हँ बतैयो आब तऽ सही कहय छियै। अम्मा के घर घुम लै छीयै। आओर कहै छीय ने अहाँके स्वादिष्ट खाना कोन छै। हमर तऽ छियै।
आलू कोबी भिंडी ईहे सभ नीक लागै छै अहाँके सादा खाना नीक लागैत छै जी हमरा सादा खाना न। लागै छै अहाँके कोन खाना नीक लगै छै।
नहि सादा पहिले लागे छै आब न लागै छै।
हूँ कहै नऽ नीक लगै छै।
सब खाना पड़ी सब एान घास भूस ईस जानवर खाइ छै। आ
छै कन से थोड़े नीक लागै छै। जी अहाँके तऽ बात त कहै छी। आरामसँ मछली खायमे नीक लगै छै ह खा छीिय मा मसिलै
जी उना तऽ नहि खाय छी। नहि खाइए लेब से
आओर कहमे की बोलै छि रो कहै छै ने आ सुनमे होइ छै। फै छै घूमय उमय लए जाइ छियै। नहि जे तऽ सुनि लै छियै लेकिन आबै नहि छै। हँ चलै छै अहाँसँ बात ह बड़ा नीक लगैत छै। अहाँसँ कहबै आ आओर बात अहाँसँ आओर कभी समय मिलै छै तऽ अहाँसँ बात करै छी चलै छी धन्यवाद नमस्कार चलै छी अहाँसँ बात कऽतै बड़ा नीक लगै छियै तऽ कभिया आओर समय मिले छै
हूँ
तऽ अहाँसँ बात करै छियै धन्यवाद नमस्कार चलै छी हम रहै छी गाहके यहाँसँ बात कऽ क बड़ा नीक लागै छै अहाँके माता पिताके हमर नमस्कार बोल दे छी हमर तरफ से भी माता पिताके नमस्कार बोलि देबै छी